अहाँ अपन बताउ न अपने केँ की हाल छैय।
मैइ बाबूजी भाइ बहन चाचा चाची दादा दादी सब
घर परिवार सब लोग सुरक्षित छैय सबलोग केँ तबियत एकदम नीक छैय सबलोग खाना पीना खा पीके सब सुतल छैय अहा अपने घर के बताउ न अपने केँ घर केँ परिवारके सब लोग सु सुरक्षित सब लोक नीक छैय सबके खाना पीना हो भऽ रहल छैय।
सब लय छय माय बाबूजी भाई बहन चाचा चाची दादा दादी सब लैय छैय सब पहिरैय छैय। आओर बताय छैय खाना पीना हो रहल छैय खाना पीना मे का का आज ख‌इन छिय कि अभी राति भरि जगैय छी आ भुखे रहैय छी।
ना ना खाना पीना भऽ गेल छैय एत दिन भरिमे तनि हा हो जाइ छैय निक ढंगस खाना ह एक त खैइने छी भात मुर्गाक मिट ख‌इने छी। बोलैय छी अहाके घरबा पसन्द आयल छैय कि नै अपन
अब डिजाइन तऽ पसन्द आय छैय ठिके लगैय छैय चालिस तऽ वही त जाइ छैय त एक महीना डेढ़ महीना बाद व देखैय छिय तभी तऽ सब कि फुराय छैय अन्दर से पीलर बनाइ छै तऽ ओ। पाइ की बात पता करै छै कि बैइठै कि नहि ना । तऽ इ त तऽ अन्दाजी रुपआ नहि कहै छै। चौड़ाई लम्बाई सब देखै छै कितना फीट कितना फीट लागि रहै छै। तब ओ बैठे छी कि नै आर तब पता रहैय छैय एतय तऽ लाजी पाटी खुजैय छैय ना
अभी समय छैय पहले न
यादे सुन्दर भेनाय छैय एक मिनट छैय ओकर बाद जाय छैय देखैय छैय। आब अबैय हमी निकले छैय बने डिजाइन के निकले छैय। तब लम्बाई चौड़ाई सब पता होय जाइ छैय ओकरो द्वारा नै सब बैठे छै रुम आब देखै छै छै ने। ओ पूरा फीट बैइठय छै कि नय लम्बाइ चौराइमे। मतलब फिट मतलब
तऽ जदा न छै न।
न ओत तऽ बम लागै तऽ ब‌इठि जाइ छै। देखाय पे दस-दस हय दस धुरर के। निकालै छै तऽ ओए आइ छै बार-बार। अब तऽ बैठे जाइ छै मतलब तबो जाइके। अब गूगल के दस धुर कहाँ ज सिखेत सखे ने। ओ अब तऽ पहले के लोक जमाना के दस धुर कितना हो छै कितना नहि। जायक पता करै छै तब पता लगै छै। आओर बताय छै कहिया हय छै बैंकबा काम हो गेल छै कि नहि
हभी ननु आयले छै परसो आयल छै।
तऽ कहिआ-कहिआ आबै छी।
सोचय छी परसू आबय केँ हम।
ओ त कोन दिन परय शनिचर परय छै न शनिचर के आइ छी।
जी जी। शनीचर के डॉक्टरे से देखाबे के छै पिताजी के। तऽ सोचै छी कि आबै छी देखा के फेरो चल जाइ छी।
सर्नीचर के बैंक हाफे रहै छै कि फुल डे रहै छै
ना अब तऽ फुल नो हो गेलै छै, पहिल न हाफ रहै छै।
बैंक रहै छै फुल चढ़इ छै। हाफ को लागै छल सब चार पाँचे बक बन्द होइ छै।
हूँ।
आय छै तऽ बाबूजी के कोन होस्टल मे देखाय छै।
ओ आ क देखावके छै। ओ ओना छै गायत्री मम्मी के पीछे
हैलो की करय छी, हम ह अ दोसतो रहै छै कि क गल छै मथियरि से।
परीक्षा आवै वला छै त उ पढ़ाई करै छै।
अभीरारा ह नहि कभीइ छै ने अभी तक।
की की अभी तक डेरे ल के रहय छै।
आओर दीदी ओकर इह रहै छै कि चल गेल छै गाँव।
न दीदीयो ओत रहै छै दीदी अहन जॉब करै छै ओत
जॉब लग मे अइछ छै।
हँ भाइ दीदी तऽ कहिये स जॉब करय छै।
कोन चीज केँ जॉब करय छै कलेजमे।
जी हम नऽ जानै छियै सुनने छीय कि करै छैय जॉब कोनो जीविका ईसब भल होइ छैय नु ओय नुऽ
ओ तब कब तकर रहके फलाईनड रहै छै इंडिया मे
रहै छैय कहाँ कहि जाइ छैय प्लान उलान कहा छै ओक जब त अभी तक कॉलेज। खतम होइ छै अभी हमरा कॉलेज मे समय छै तीन तारिक। तऽ पूरा करैला तऽ इहें त नु होई छै।
बात सही कहै छी मतलब घर उर पर्व त्यौहार मे सब खाली जाइ छै ने।
हँ परब घरे सब जाइ छै अपन गाँव। गाँव पर दूर ज्यदा न होतै तब। से तऽ होेईते छैय चल जाइ छैय आबै छैय
कहै छीयै अनिखित के कऽ भाय अकेले भाय रहै छैय कान अनिकेत
हम न जानै छी शायद एक अकेले छैय दीदी छैय ओकर हँ भाय मे तऽ अकेले छैऽ अहाँ छोड़ू नऽ आओर बताउ नऽ अपने के की हाल छैय
प हँ तबस छै आओर बुझ छै सब बात फल छैय कि नहि
ना तऽ ओकरा सबके भात न होइ छैय ज बस उहे मिल ललही तैं होय मिल मिल मिलले के बाद होइ छैय ऐसे न होइ छैय
ठीके छैय तब तऽ एग्जाम न पड़ै छैय एग्जाम सीधे अन्तिम थक पढ़ै छैय फ जनवरी फ जनरीमे दिसम्बरमे पढ़ै छैय ओयक बाद सेन्टमे पढ़ै छैय
अच्छासे पढ़ै छैय त कहियो एडमिट कार आबे छी तऽ ओ मुलाकात हो छै
पता उ पता रहै छैय कि नहि कही कहाँ भेजे छैय सेंटर
हँ हमरा नऽ पता छैय अहाँके जानै छी कि न केने भेजै छी
आ हम तऽ जानै छी भए जाइ छैय कॉलेज हो गेल छैय नहि तऽ एगो और कॉलेज रहे छैय ओनाही भेजे छैय
जादा दूर न नानू भेजय छैय बात तऽ मतलब कि अपने आसे पास मे भेजाइ छैय
हँ जादे दू न मतलब इसकु के एक दू किलोमीटर के दायरा मे बेेजइ छैय जादे दू बेेजइ छैय ओने प्राइवेट हो गेल छैय सरकारीय मे भेजय छैय जादे दूर नऽ भेजै छीये
जी कम से कम छह महीना तऽ पढ़े के परे छैय बढ़आ से एकदम नीक ढंग से पढ़े के हो छै
बात सही कहे छैय धान जर छैय हमें कोचिंग जाय के तैयारी करे छैय
आहा क पढ़ अह पढ़ै छैय कि नऽ जाइ छी
अभी अभी नय प छैय काल जई छी आ स पढ़ा दू तीन गो क्लासेज कर छैनन
नय
ह बुक लैके क करै छै बुक त छै खाली अपना नोट बनाै छै पढ़ाई प ध्यान द आओरब जे चीज रहै छै सब याद करे के ध्यान देै छै
एकदम नीक चीज सोचै छी ऐसे ही पढ़बो के चाहे छी की
ट्रेको में देखे छ छै कि हम के बुक क खड़े बूको मे फायदा रहै छैय खाली खरीद छैय फायदा मिलैत छैय
से तऽ आहाॅं एकदम सही कहै छैय बूक छैय कुछो किताब फरीद सऽ ओतना फायदा नऽ होइ छैय आखीर लास्ट मे परीक्षा दस दिन बीस दिन तीस दिन पहिले तक किताब थोड़ी पढ़ैइ छै सब नोट न पढ़इ छै
ह मने कमे जन सर पढ़ाय छै सरे न पड़इ छै क तऽ काम कर ह नहि छै तर नोट्स लिखाइ छी सब बोलै छै क्वेश्चन याद करै छै त मतलब रहै छै
तऽ हँ तैयो मतलब दू तीन गो किताब खरीद लेबे के चाही जैसे गेस खरीद लेबे के चाही प्रीवियस इयर क्वेश्चन खरीदल के चैई अ एगो मैथ के किताब आ साइंस के किताब करें के चैई
ओहि ने कहै छै कि इ सब कत्ता यी सब खाली खटे छै मतलब्टि रोज भागी सबटा
ज हमो तऽ ई हमहुं तऽ इहे सब खरीदले छी जैसे कि एगो ऑब्जेक्टिव खरीद लेबे छीय एगो सब्जेक्टि खरीद लेबे छीय ओकरा बाद की करै छीय क मतलब न होइ छै किताब उह खरीद लेब छै हो जाइ छैय
ह ब ठीके रहै छै कक तऽ टाइम नहि रहै छै पढ़ाइ मे ध्यान छै नमबर नहिइ छैय तऽ घर के लोक खिसियाइ छैय
जी ओ तनी मनी न खिच जाइ छै खूब जदा खिसी आइ छै कि
ह बात सही कहै छै त ये कहे छै क यहाँ तऽजाम पढ़े छै सेंटर केे के रहे छै केकरो जाय छै एजाम देख के चल जाइ छै
अब देखे छी ओ समय के हालात के हिसाब से के केना होइ छै केना की होइ छै अगर देख देखल जाइ छै जे स्थान पड़ै छै ए तऽ जे सुविधा जनक पड़ै छै उह करै छी
अचछा एमे तऽ दिक्कत न रहै छैमे रु आ आध घंटा रास्ता रुआ रहै छै आके भी जाय सकै छै आगे भी जाय सकै छी हम सुनै छै सेकेंड सीट पढ़े छै ने तऽ काफी अच्छा रहे छैय
जी सेकेंड सेटिंग मे तनि समय मिलै छै आबे जाय के लेकिन ई दिक्कत ई होइ छै कि पहिलका मतलब पहिलका पीरियड में जाइ मे आदमी के दिक्कत ई न होइ छै आबे जाय मे भीड़ कम रहे छैय
ह ई बात तऽ ठीक है छै ठीक फेर बात बात करै छी तरा हो छै तोरा क लै छै त बातय नीक लगै छै
जी ह हमरो नीक लागे छै